हेलो
हँ
गोर लगै छी
खुब सोहागवती रहू पुत्रवती रहू की हाल चाल अइ
ठीक ह अपन
हमरो ठीके हइ आर सब कहू किछु नय होइत छै एखने खाना पीना बनेलहुँ हेँ बौआ सभ पढ़ैए ओहिठाम बैसल छी
अच्छा हमहुँ अखन लेटल छी
अच्छा
माँ सब गेल छैथ पूजा देखे लए बरषा ओतऽ
अच्छा अच्छा
हूँ त हम अपन छलो कहलियै जे कतहु गपे सप करी तऽ अहाँके केने रही त अहाँ साँझे देखबैत रही
हँ तखन साँस देखबै छलहुँ हेँ आ ऊपर से अहाँके बौओ सब छोट छोट छै तऽ अहाँके खेनाइ पिनाइ लए साँझे सुति रहै छिय तऽ ताहि दुआरे हम ओहि ओहि टाइममे अपन खेनाइ पिनाइ बना लेलहुँ साँझ ताँझ लेस कऽ अपन ओछान तोछान झाड़िऽ बच्चा सबके पढ़ब लग तैँ हम कहलहुँ हँ जे हँ जे एकखर नय गप करब कनी काल मे गप करब तऽ आब सभटा हँ चमकैएा पाइन हेबे करत बुझाइया
ये भेनाइयो बड जरूरी छै लोक मरे छै गर्मी सब बाप रे बाप
ते ने आ इम्हर अहाँके अथी छिय आर सब कहियौ
आर सब ठीके ठाक छै आइ रश्मि एलियैे
हँ हँ देखिय अच्छा गेल छलियै
नइ ये हम नइ गेलो लोक सब ततेक पूछ पाछ लगै छै नइ नीक लगैत रहैया
अच्छा
ताहि दुआरे अपन लंगने मे रहलहुं आ रिक्स वाला छै ने काज ई अपन गाम देखे ने छियै केहन भए गेल छै
हँ से तऽ छैहे
जान बचा के एक महिना एत से चइल जाय जस लगा क सेह छै
हँ हँ छैहे की
बड डर होइत रहे छै ई सब चीज म
हँ छै की
ह और कका ड्यूटी गेल छैथ
हँ कक्का तऽ ड्यूटीते पर छैथ
ओ की सब भोजन बनेलो
भोजन बनेलो हेँ भात बनेलो हेँ आ सजमनिे के आलू के सोयाबीनक के बादाम के तरकारी बनेलहुं हें
करैला के चटनी बनेलहुं हें हँ आइ बनेलहुँ हेँ आइ दी मे बनेने छलियै अथी अहाँके अरदारा पातरि छलैया ने तऽ दिनमे खीरे पूड़री नहि हम दै नहि छियैनि मतलब ओतय भगवतीके पड़ि गेलनि तऽ अपन खीर पूीसभ बना लेलहुँ
नीक केलहुँ बच्चा सबके लागल रहै छै कनि मोन खीर पूीरी साथ आम सएह छी
बना लेने छलियै तऽ आब एक टाइम तऽ भात हेबाक चाही अहाँके हमर बच्चा सब बेसी हमर से बेसी अहाँ कके के भात लऽ भऽ जाइ छनि मोन बेचेन
ओ जेकरा आदत रहै छै तकरा तऽ भए जाइ छै
हँ हँ एक टाइम नहि खेता हमसभ नहि खाइ छी तऽ हमरा सभके नहि एतेक बुझाइया लेकिन ओ जे नहि खेता तऽ ओ कहता जे हमरा भूखे लगले ओहि
मौगी के काजे करैत करैत मोन तबाह रहे छै तो ओ की खेते पीे तेक किछ नहि
छैये कि
हँ की मगैया ये
पइन मंगै छै पइन पीबय लए एलियै बुझलहुँ
पइन पिउ जते मोन होइय से गर्मी मे
हँ उएह कहलकै हमरा कनि पइन दे मम्मी पीबऽ ले
फ्रिजो अछि ने ओतऽ अच्छा फ्रिज नहि य ओना कल के चला देते दस हेंडिल तऽ भऽ जायत ठंडा पाइन
हँ ठंडा पानि भऽ जाइया
ह ऊ दुनू टा पढ़ि कऽ उठि गेलै
नहि पढ़िते अइ ओहिठमा हम बैसल छी ओ पढ़ैए पढ़ैत पढ़ैत ओकरा प्यास लागि गेल हँ हँ ओतय छै तऽ ओकरा प्यास लागि गेलै तऽ ओ कहलक मां पइन दे
गाम घर मे अहाँके ध्यान नहि देत ओतेक बच्चा पर लेकिन बाहर मे पाइ लै छै त ध्यान दै छै से रहै छै कतेक होमवर्क देय के छै कतेक बच्चा पढ़लकै से सभ अपन ध्यान में देखैत दयि छिय
हँ छहिए कि
पाइ लोक खर्च करैय ने तऽ आँखि नहि लगै छै बच्चा सिखे छै से होइ छै
हँ हँ बच्चा अपन पढ़ि लिख लेलक तऽ निक रहल सबसे बड़का तऽ उएह छै ने बोआ आइ काल्हि के दुनिया मे अहाँके सबसे बड़का शिक्षे छै
आ गाम घर मे अहाँ देख देखियौ जे पाइयो लागि जायत ऊपरसँ एकटा पर ध्यान देतै कि दोसर पर ध्यान देतै आबइ छै जाइ छै ओकरा सँ की मतलब छै बच्चा की सिखलकै नहि सिखलकै ओहि सबसे ओकरा कोनो मतलब नहि
कोनो मतलब नय नय नय
अहाँ कम्प्लेन करबै तऽ कहत घर पर पढ़बियौ मेन छै अहाँके बच्चा माइर पीठस नै पढ़ै छै ओ प्रेमसँ पढ़ै छै ओकरा अहाँ ओकरासनक अहाँ बनियो तहन ओ पढ़ै छै
छहिए की
बच्चामे की छै बच्चाके अहाँ बच्चा जकाँ जे बनबै तहने ओ अहाँ सङ्गे नीकसँ रहत
हँ हँ छहिए कि छहिए कि
हूँ
ओकरो तऽ अहाँके जतै प्यार भेटतै ततै ने ओ सटैत। छै से नै आहाँ बुझै छियै कौआ आ बच्चा एक के होइ छै जेना कौआके के किछु खाय लए दऽ दैछै तऽ ओ अहाँके उड़ैत रहत अबैत रहत
तहिना अहाँ बच्चोके किछु दऽ दियौ तऽ ओ अहाँके देह नै छोड़त कखनो
नै छोड़ै छै हँ आ मेन बात छै अहाँके जे को कोई कोई अहाँ के चॉकलेट बिस्कुट पर बुझै छै जे बच्चा लोभाइ छै लेकिन नै बच्चा के स्नेह चाही
स्नेह चाही हँ छहिए कि छहिए कि
पर किछु नै होइ छै ओ तऽ कियो द देतै मायो बाप तऽ हरदम दैते रहै छै
हँ छहि की ताहि दुआरे देखै नय छलियै अहाँ जे छलियै छोट जे छलए हमर बौआ तऽ केना अहाँमे सटल रहै छलए
आ हम की ओकरा दै छलियैया से कहु
की दै छलियै आ कखनो अहाँ लगसँ हटै छलैया
आब ठंडा मौसम मे जहाँ नै बी होइतियै कि ओहि ठंडा मे चिचिया लगै छलै जेबे करब हम
हम जेबे करब ई छोटकाके एते नै छलैया लेकि की न ओकरा बड्ड छलैया अहाँसब स बए
हँ आ तखन आबि कऽ कमल तरमे सुतियो रहै छलै ना अंगना मे तऽ बदमाशी करैत रहै छलेए
हँ हँ आ एतऽ अपन सुति रहै छलैया छहिए कि अहाँके खाना पीना बनलै
यै पूजा देखै लए माँ गेल छैथ ओतिऽ तहन रोटी बनौती तरकारी छै दिन के आई बृहस्पति दिन क किछु फुराइते नै रहत प्याज त्याज
नय नय नय तऽ दिनमे तऽ हमरा फुरा गेल छलए अहाँके बनेने छलुहए पूरी आ खीर आ राति मे एखन बना लेलौं हाँ सजमनि सबके अहाँके बिना प्याजे त्याजे के सब्जी से बना लेलियै एहिठमा छनुआ कनि तऽ उएह तैर लेलियै बौआ सब लए
ओ मेन होइ छै कि हमरा सासुर मे हँ हमरा सासुर मे पार ने छ खीन अदौड़ी चरौड़ी कुम्हरौरी सब बनेने छैथ
अच्छा अच्छा
लेकिन ओत अहाँ के की छै कहियो लहसुन प्याज तरकारी मे नै पड़त हमर सर ससुर केेनै नीक लगै छनि लसु प्याज
अच्छा
ओ काँचे खा लेता प्याज लेकिन ओ अहाँके तरकारी मे नै खेता
देखियौ
कहियो जी सधा जायत नहि नीक लगैत रहै छै।
हूँ हँ
एतय माँ बनबै छथिन अपन प्याज लहसुन वाला खााय छी तऽ संतोष होइ छै जे हँ कनी खेलहुॅं खेनाइ
हँ सासो नहि खाइ छथि
नहि ओहो कहाँ खाइ छेथिन आ बनतै तऽ सभ लए अलग थोड़ी बनतै
हँ छैहे की नहि जेना मतलब पियाउजके कचरीेये बनि गेल ओ तऽ नहि खाय छथि से सब ने
कचरी कचरी तचरी मे खेता लेकिन तरकारी तीमन मे जे कहबै ओहि सभमे ओ ने खाइ छथि
ह ओ अथी जकाँरा आ सब अहाँके सब्जी तऽ एहन नहि होइ छै जे ब प्याजके बनै छै सभमे तऽ अहाँके परड़बे करै छै गोटाएमे नहि पड़ै छै
नहि पड़े छै आब कते लोको देखते यै सब रंग के जी रोक के रखबाक चाही
छैहे की
हमसभ जे प्याज सभ दिन खा लियै तऽ बिना प्याजवला खाइ छियै कि नहि खाइत छियै तेना हुनको आब भेलनि जे चाही जे आब सब एले तऽ सब जे खेते वएह मे हमूँ खाइबे
हँ छैहे की '
से सभ नहि होइ छै हुनका लए दाल बनबे करत ओ दाल सभ दिने खेताह
देखि
पटुआ साग नीक लगै छनि दाल नीक लगैत छनि दालस्गा नीक लगैत छनि
देखिन
ईसभ चीज हुनका बड्ड पसन्द से राति देबनि तऽ दिनका रातोमे खा लेता आओर चीज कहता कि दिनकनके खाउ
देखि
हँ ओ सभ चीज हुनका बड नीक लगै छै
साग सब सो हेतनि सीने हइ तऽ अपना सबके अहाँके सागके बड ने सीने हइ
बड्ड हँ।
एक दिस माछ राख दियौ एक दिस साग राखि दियौ तऽ मोन हय जे सागे खाय
खाली हँ।
छहिये की
खूब खाइ छीये
नीक करै छी खाउ
हँ। साग पात के ओ हमरा कहैत रहे छथिन अहाँके तऽ पटुआ साग नहि नीक लगैय हम कहलै यौ अखन नहि नीक लगै। तेयौ शाग भात खाइ छी
हँ हँ छैहे की खायल करू।
नहि अहाँके केस नहि अछि कम से कम अहाँके बाल बच्चाके तऽ केस हयत हँ टकला छियै बड्ड बनबैत रहै छथिन ये
देखियौ
ओ कहतथि तऽ हमरा सनके हेतै हम कहलियै किया हम बड्ड खराब छी।
हँ
हँ कहले अाँङे त नाक नहि होए बड़ी सन के ओहि काल मे चुप भ जेता बुझे छै तीन केे नाक नहि नीक छै
कि कििया नहि नाक रहतनि नाक तऽ बड़ सुन्दर छनििये एना किया कहै छियै।
नहि कहलखिन की जे कईत अहाँ वला आबे पतरका वालला
हँ हँ।
हँ। आ बाकी चीज गोराइ हमर वला आबे आँखि अहीं वला आबे नाक पतरका अहीं वला आबे।
हँ।
हम कहलियै से तऽ हेबे करतै कोन अहाँ हमरा सामने मे रहै छी जे हम अहाँके देखब तऽ अहाँ जकाँ हेतै।
हँ जेना ई रहै। ई रहय तऽ खाली हम देखै छलियनि हुनका क्ाके छोटका कऽ काके। देख नहि। एकर चेहरा पूरा पूरी मिले छै खाली आंखि भए गेले हुनकर वाला मझिला भाईजी वाला।
हँ हँ। हँ ऐख खाली ओम जी के ठीके लाले कका जका भेलै। हेलो
आ हँ हेलो।
हँ हँ हँ
हँ तऽ खाली हुनके दिस हम तकैत रहे छलियनि। आ रंगो भऽ गेलै एक जकाँ रंग होयते दोसर जकाँ बाप जकाँ आ से रंगो भऽ गेलै हुनके जका सेम टू सेम हुनका टू कॉपी लगे छै इ छड़ा।
हँ पूरे कियो नहि कहते जे ओ हुनकर बेटा नहि छियै
नहि काका तऽ कतेक बनबैतो रहै छथिन। कहबै अहाँ अहिना बनबैत रहू
की खराबै तऽ।
से छै आ देखियौ। आ ओ ने रहथिन अमृताके दीदी से एक दिन आयल रहथिन तऽ कहलखिन जे अपना सबके मिथिलानी में जे कहावत छै जे बच्चा रहे पेट में तऽ जेकरा दिसलो तोकै छऽ तकरे सने मुूँह कान होइ छै। तऽ हम देखियनि हुनका सभके आँखि बड़का बड़का तऽ आर तकियै ककरा दिस तऽ हम पर हुनके सभ दिस खाली तकियै जेने बड़का बड़का ऐखवला हेतय
आ से तहिना भेलै आ तखनहियो ओहिना छै छौड़ाके बा
आ तखनाइो ओहिना छै।
हऽ तमसा तमसा ग तकैत रहे छै से लगे छै जेना एकदम बदमाासी जलक रहलेय।
हँ हँ। तऽै दुआरे।
चलू तहन अहाँके अहाँ तऽ निश्चिन्त भऽ गेलहुं भोजन भात बना कऽ
हम सबटा सँ निश्चिन्त भऽ गेलहुँ आब हैया बच्चा सब पढ़ि लेत फेर बच्चा सबके किताब कॉपी राखि कऽ एकरा सबके खुआ पिया देब ताबे कको चेल ऐता
ये राति मे अहाँ फोन करलहुं ने हम अहाँके जे कहलहुँ जे करै छी पाँच मिनट मे तऽ गेलियए जेबै घर तऽ हमर्जी काऽ सब आबि गेलखिन
देखियो
ओ दुनू प्राणी आबि गेलखिन साढ़े नओ बजे राति मे एलखिन तऽ गेलखिन अहाँके दस साढ़े सवा दस मऽ
अहींके देख लए
हँ वर्षा के देखे लए आयल छलखिन तऽ उम्हरे स ओ हमरो भेंट करै लए आयल छलखिन नय
अच्छा अपना सब के तऽ ई परम्परा छै जे मतलब बेटी एलै तऽ लोक देखऽ लए अबै छै
हँ ओकरो बियाह दान ठीक होइ छै अमृता के हँ तैयारी होइ छैन अगिला साल तऽ कहै छथिन जे करबै
अच्छा अच्छा हँ आब ओतऽ चारि टा छनि न तऽ केेनाइ तऽ जरूरिए छनि सब तऽ पैघ भऽ गेलखिन तऽ- हँ पैघ भऽ गेलखिन आब
मेन छै दीदी सब कहऽ लगै छथिन जे कऽ ले कऽ ले एकटा के
हँ छैहे की
अ हुनका अंकिता के भगवती भऽ गेलखिन हेँ
आँय
हँ ओकरा उजरा बला कहलकै या जे की काकी कहैे छलखिन सबटा बिसरियो गेलियै जे केना की ओकर कायल जाय छै तऽ गुंजा सबटा बता देलकैया जे सातटा गाछ मे पानि ढारबै तेल फोड़न नय देबै एखन तरकारी तिमन मे
हँ हँ
ओकरा अनार नीम के पात इ सब स अहाँ ओकरा झारबै तहन अपने बड कष्ट होय छै अय मे
तह बहुत कष्ट देह तऽ अहाँ के लहरऽ लगै छै एकदम से अहाँ के पूरा
लेकिन आब की करतन ओ भगवती सने डरे मानी ने स्टियरिंग जाय
यय काकी एकर होेम्योपेथिक दवाई अबै छै बुझलियै पहिले एहि बीच मे फेर बढ़ि गेलय या ई चीज यऊ आब तऽ कम भऽ जाइ छै आ से अहाँके दबाई जे अबै छै घर मे सब के खायए पड़ैत छै घर मे नहि तऽ सब के भऽ जायत
हँ हँ से तऽ भइए जाइ छै
हँ पहिले हमरा सबके जे हुए से बाप रे बाप लहरा दिया चारू भाय बहिने ए सिरमा पड़ल रहै छलियै ए
हँ हँ भयए जाय छै एकटा से लसेर भऽ गेल अपन एकटा भेल तऽ दोसरो के भेल
तन अंगना मे सब अहा नियम नहि ने मानैत रहे छै अहाँ के बच्चा के तऽ अहाँ नियम करियौ
हँ हँ छैहै कि
आ लेकिन ई नहि ने होइ छै एक अंगना मे रहैत छै तऽ ओ छनक मनक के कान मे आवाज जाइत छै तऽ ओहिसँ दोख होइ छै न
त ओ तऽमे खिसिया कऽ निकलै छथिन
हँ ते ने कष्ट तऽ जेकरा रहै छथिन तकरा होइ छै बाकी लोक के ओय स की मतलब छै सएह सब होइत रहे छै
हँ हँ
सै त कहलिय आय हमरा दू दिन भए गेले एलआ सट सट समय बीत जाइ छैय नैहर के समय केना बीत
छैहे कि तुरन्त बीत जात पतो नहि चलत एखन हम गेल छलियै बहिन गाम मऽ कोन दऽ कऽ दिन बीत गेलै बुझबो नहि केलिए
किछ नहि बुझने हेबै
तऽ अहाँ के तुरंत मे समय बीत गेले सब हुए अपन - अपन अपन जगहो पर पहुँच गेलै एक कालहे पहुँचले आ दु दूटा आइ पहुँचलै या
तैं नऽ आबैटा कऽ देरी रहैत छैय काज कर देवताके
हँऽ हँऽ
जाय मऽ नहि देरी लगे छैय तुरत बीत जाइ छैय की
तुरंत बीत जाइ छैय सएह माँ कहे छले जे अंगना एकदम सऽ सुन लगैत छैय से बौआ गै
जेना लगे छैय अंगना हँऽ माॅं चलि एलै गाम ओहि दिन अपने रातिम के प्राते भेने सब चलि आयल छलैया नऽ माॅं लग मे
ओ
हॅं हॅं हॅं आ तकर प्रात भेने एकटा बहिन गेलै तऽ काल्हि पहुँचलै आ काल्हि जे गेलेए दूटा से आइ साँझ में पहुँचले यए
अहाँके बहिन सब सभटा गामेमे रहैत छथि कि बाहरो रहैत छथि
नहि सभ सभ जगह रहैत छथि एकटा हमरा सऽ पैघ जे छथिन ओ महाराष्ट्रमे नागपुरमे रहैत छथिन त आ ताहिस पैघ दिल्ली मे ताहिस पैघ कलकत्ता मे आ ताहिस पैघ फेर दिल्ली मे
ओ एकटा अहीं जे दिल्ली जाकऽ आबि गेलहु ने अहाँ मधुबनी
हँ हँ
आर्या के जन्म अहाँके गाम एके भऽ गेल
आर्या के जन्म हमर गाम एके भऽ गेल से जे एलहुं से आयले रहि गेलहु
आयले रेह गेलौ छौड़ी गामे रेह गेलै
हँ एखनो अहाँके अहुठमा इ छौड़ी मजबूरीेये में अबेया एकरा आब कऽ एक रती ने इच्छा रहैत रहे छैय
हँ कानऽ लगै रहै छैय जायक
हँ ई छौड़ी जाय कालमे कानऽ लागत एकदमसँ कलेश कऽ कऽ धऽ दैया
एहन मे जायके अबे के मोन नहि होइत रहत हेत कि की की जायब तहन
हँ हँ छैहे कि
बच्चा बुच्ची के कना कऽ
हँ ताहि दुआरे लेकिन एहन मजबूरी भऽ जाइत छैय जे जाइए पड़ै छैय अहाँके जनवरी मे दीदी के ऑपरेशन भेलनि तहियास से जे गाम जेनाइ एनाइ लगलै से अहाँके लगले छैय
हँ येय सभटा चीज महग भेल जाइ छैय नऽ तेले भरबियौ अहाँ तहन अहाँ अबियौ उऽ में बड खर्च होइ छैय नऽ हारासमेंट अलग जेनाय एनाय मऽ भए जाइ छैय
तऽ से छैय जनवरी सँ जे लगलै से एखन तक अहाँके लगले छैय तऽ की कऽ सकै छियै नहि जेयबै तऽ ओ हँ राजनगर गेल रहियै घूम लऽ बहुत जे साल बियाह तऽ तहि साल कका रहथि घुमा देने हम कहलियै लेने चलू हम बिसैर गेलियै अहू बेर नीक सँ धुइम लेब
हँ तऽ आओर की घुमबा केँ चाही
हँ - हँ
आ देखे मे जगह बहुत नीक छैय कतहु अहाँ घुमि लियौ राजनगर सन जगह फैल क तौ नय भेटल
कतहु नय भेटत राजनगर कैम्पस सनके कतहु नय भेटत
हँ फूल लोढ़ जे हम गेल रहियै से ततेक मोन लगै छलै ये
छैहे कि छैहे कि आबऽ केँ मोन नय हैत जेना लागत की एकदम सँ शान्ति जेकाँ लगै यऽ
एहेन संखमरमर केँ अहाँकेँ अपना इमहर जै तऽ कतौ श्यामो माय मंदिर छथिन ओतौ श्यामा मााय केँ मन्दिर खराब नय छैय लेकिन अहाँ एत एहेन नय रमनगर लागत पूरा हिनकर जे छैन टेल्स वाला
अपना सब केँ अहाँकेँ मिथिला मे जे भगवान छैथ से अहाँकेँ लगे - लगे मे लगे - लगे मे
लगे - लगे मे छैथ
अहिठमा मधुबनीे सँ देखियौ नऽ कपिलेश्वरे बाबा कनिके दूर केँ रस्ता छैन
एकादश रुद्र देख लियौ
एकादश रुद्र देख लियौ पैरे हम चैल जाय छी दर्शन करऽ लऽ बाबा केँ
अच्छऽ कनिये दूर अइ
कनिये दूर बूढ़ी माय एहिठमा छैथ हुनको दर्शन करऽ लऽ पैरे चैल जाय छी
बूढ़ी माय केँ मन्दिर जाय लऽ हमरो बड्ड मोन लागल हमरा की हुये पहिले ओहिमे छथिन लेकिन नय ओ तऽ अलग छथिन
हँ आउ नऽ एक दिन अहिठमा एतय सँ घुइम लेब
हमरा बड्ड मोन होइ यऽ बूढ़ी माय केँ दर्शन करै केँ
हँ एतै छथिन्ह फेर अहाँकेँ पंचरूपी हनुमान मंदिर लगे मे छथिन्ह पाइरेहो जा सके छी
अच्छऽ
हँ
कतऽ छैय पंचमुखी हनुमान मन्दिर ओतैय
हँ अहिठमा छथिन्ह ओतऽ म
तब लगे मे छैथ सब सावन मे तऽ सभ दिन तहन जैब
हँ लेकिन अहाँकेँ बच्चा सभ लऽ कऽ नय होइ यऽ गेल
तैयो रुद्राभिषेक मे पहुचलहुँ हे कि नय एकादश रुद्र मे
हँ पहुँचलहुँ हे एक दिन बाप बाबा आयल रहथिन अहिठमा तऽ बाबा केँ अहाँ केँ छलैन हे डॉक्टर कहने छलाव हे चलऽ लऽ तऽ अहिठमा अहाँकेँ सोम दिन कऽ सभ सोम कऽ रुद्राभिषेक होइ छैन महादेव केँ
अच्छऽ
अगर अहाँकेँ इच्छा एय तऽ अहाँ कराबू आ नय तऽ अपन पंडीजी केँ थ्रू सब दिन अहाँ केँ सोम कऽ हैत प्रत्येक सोम कऽ रूद्राभिषेक हँ हँ चाइर बजे सँ सात बजे तक अहाँकेँ महादेव केँ ओ होइत रहै छैन
आ प्रसादो भेटैय छैय नऽ ओतऽ खेनाइयो खाउ
छैय हँ फेर भंडारा सब भेल कुमाइर भोजन सभ सभटा भेल तऽ कहने रहियैन्ह ने एक दिन बाबूजी चलऽ तऽ ओतऽ स देख अबय छी रुद्राभिषेक तऽ गेल रहियैन्ह हम बाबूजी दुनू बौआ तऽ पूरा देख कऽ एलियै
पंडियो जी नीक छैय ओतुका से छैय
हँ हँ
आ ओ के छथिन से बुझलेय हमर ममियौत ननैद छथि नऽ तिनकर ओ नन्दोसि हेथिन्ह पंडीजी जे छथिन्ह से
देखियौ
हँ ओ पूरा अपन घर तर पर लऽ गेल रहथिन अलख जी गेल रहे एक बेर घूमय लऽ तऽ
हँ
पूरा घुमा देलखिन अपन घर से कहलथि जे हमर ससुर कहलखिन घर जे सुंदर छलेय। से की कहू राजमहल जकाँ घर सब सभटा
हँ तऽ कोन कमी छै रोजके नहि किछु नहि किछु तऽ हजार पन्द्रह सए कमाइत हेतै। तऽ नहि किछुमे
हँ से तऽ छैहे।
हँ नहि किछु मे अगर नहि भेले चढ़ौना बढ़ौना तखन हजार पन्द्रह सए कमा लेत।
काकी एकटा अहाँ बुझि लियौ जे भगवान के सेवा करते नऽ ओ तऽ हेबे करै छै अपना सबके मंन्दिर मे की छै सेवा नहि केओ करै छनि भग महादेव के खाली सभ हाथे सभ छू देलक।
हँ हँ
ओहिमे भगवान विलुप्त भऽ गेल छथिन आ मन्दिरमे भगवान छथिन कहाँ।
तेँ नऽ
जेना अपनेसभके ब्राह्मण छियै आ किओ किछु एहन कऽ दैए तऽ केहन मोन भिनकि जाइए।
सेहै की।
से नहि होइत रहै छै भगवान सभके सभ केना करै छै हँ पूजा करू अहाँ लेकिन ओते अतियै नहि कऽ दियै।
हँ एहि बेेर गेल छलहु हेँ तऽ देखलियनि महादेव लग मऽ एकटा पंखा लागल।
अच्छा ऊपरमे लगलै पंखा।
हँ एकटा लगलैय पंखा।
वाह तऽ ओहिऽ महादेव लगमे जे छै पंखा लगले ने तऽ दीप तीप नहि जरते की अंन्दर में है।
सेहे तऽ ककाके कहलिय एना एना महादेव लगमे से केओ आदमी पंखा लगा देलखिन हेँ तऽ काका कहलखिन जे कहू जे आब तऽ एकोटा दीप ने जड़ैत हेतनि तऽ हम कहलियै नहि दीप केना जड़तनि पंखा मे पंखा चलते तऽ दिप जरतैऐ। तऽ सेहे कहु पंखा जे लगलै तहन तऽ आब जे दीप जरा कऽ जाइत हेथिन तिनकर मिझा जाइत हेतै।
झाँपयवला जे दीप होइछै ढक्कन ऊपरसँ दऽ कऽ
हँ हँ
ओ दीप जे दऽ दो तऽ तहन कोनो दिक्कत नहि छै।
नहि ओ दीप नहि छै मन्दिर मे नहि।
नहि हम तऽ बुझू जे एकटा चीज महादेव लए कहियासँ तकै छी हमरा जहिया नजरि पर पड़ि गेल हम कीन लेबै। ओनय नाग रहै छनि। ओके गरदन मे मदिर सब में जे देखे छियै। शेष नाग वला हमरा बड्ड मोन होइया मन्दिर मे तऽ हमरा भेटते नहि अछि।
अच्छा
हँ बहुत दिनसँ हम तऽ कहै छ हमरा कुमरेसँ मोन अइ जे हम ई कनियै आब जहिया कहियौ एहन ठाम गेलहुँ घूमय लेए तखन देखबै तऽ की लेबे करबै हमरा मोन छै तऽ
देखियौ।
रस्सी लऽ कऽ नैप लेनेहे छिये गर्दन केँ।
हँ।
अपन किया तऽ सब मंदिर मे देखे छियै ने बड मोन होइत रहै अपनो मंदिर मे रहिते।
छै हे ऊपर से एना कऽ घुरमल रहल आ नाग झपने रहलेथ बाबा के
हँ हँ से श्रृगारमे नीक लगैत रहै छै।
हँ हँ।
जखन श्रृंगार होइ छै तखन सब मंदिर मे हम देखे छियै जे सब श्रृंगार पंडा सब के लेके एतऽ ककरो उत्साहे ने रहे छै
नहि नहि अहिठाम ककरो नहि छै उत्साह की करबै से कहू ने
सुन्दर दस टा ब्राह्मण बैसल शृंगार केलक
कपिलेश्वर बाबा के है कपिलेश्वर बाबा के देखे देखियौ ने कपिलेश्वर बाबा लगमे जे जेबै तऽ स्थानसँ आबयके इच्छा नहि होयत ततेक नीक अहाँके के लागत जे अहाँके आबयके इच्छा नहि होत अहाँ अथि मे जाके इनार मे जाके पानि भरू जल भर कऽ फेर बाबा के चढ़ाउ
आ ह मेन छलै कि जे पहिले जे हम जैयै ने दाइ सगे जैयै पहिले दाइ हमर बड जाइत छलखिन हे महीष जे अथी बियाइ छलै तब तापस भोजन लऽ क दाइ जाइ छलखिन तऽ हम दाइ पपा पा बस से जाइये तबी मोटर सईकल ने रहे
हँ
हँ से बड़ दाइ चढ़बै छलखिन कपिलेश्वर बाबा के दूध
देखि
हमर दाय बा महादेवके बड भगत।
हँ देखियौ तै महादेव सबचीज अपन अथी केने रहल अछि
लोक कहै छै जे अहाँके भांग चढ़ेबे मे तऽ भंगिया बर हेतो हमर दाय पीस पीस के घोर घोर कऽ भांग उनका। का चढ़बै छलखिन।
देखियो महादेव के मोन प्रसन्न भऽ जाइ छनि भांग चढ़ेला भांग धतुर दियऔन हुनका तऽ छैयै की।
हँ। हमरा तऽ अपने देह भगवान सामर्थ्य कथे ने रखै बियाह के बाद हमरा एहन तरह के पूजा करे के मौके नहि भेटेत या
हँ
किया तऽ रहबे ने महादेवो कहैत हेथिन बौआ जे तू सेवा केल से भऽ गेलहु बहुत केला ताहि दुआरे नहि ओ मौका दै छै
जाइ छियै कि नहि जाइ छियै।
कहाँ जाइ छिये यै एहन मे की जेबे।
अच्छा
हँ ताइ दुआरे तऽ एखन तऽ दू दिन भेबे केले आइ बढ़मोन घीचे छलाे मंदिर जाय के लेकिन माँ कहलखिन सोमदिन जाब अखन नय जाउ
अच्छाहे किया एहिमे बातो काटि कऽ नय जा सकैत छी
हमरा अबयसँ पहिले शर्त करा लेलखिन है ने जे अहाँ कतहु नय निकलबै बहुत रंग के लोक सब रहै छै हँ तऽ आब देखिय ये काकी रिकश वाला गप छै केना चल जेये
अच्छा अच्छा अच्छा
ताहि दुआरे आइ यह सबेरे हफिया लगलहु
हँ ये पता नय नींन्द लागल लागल एलहु हें बौआ सबके लऽ के तखनो सइत सुत रहल या नइ बुझै छियाँ भोरे उठय पड़ै छै काका जे जाय छथिन अहाँके काज पर तऽ अहाँके भोरे उठय पड़ैत छै कके संगे अहाँ अपना सबमे तऽ बुझल हे जे जाबे पहिले औरत नय उठत तऽ पुरुष केना उठ जेतै बाइस घरमे तऽ पुरुष नय चलतै
हँ
तऽ फेर ओ पहिले उठलहुँ फेर घर दुआरि बहारै छी सोहरैत छी तकर बाद अहाँके कक्का उठैत छथि तो अपन नहेलेथ हुनका गरम पानी कऽ कऽ देलहुँ पीबय लए तकर बाद ओ नहा धो कऽ फेर पूजाके ओरियान कऽ दै छियेन ओ अपन पूजा केलथि
एकटा चीज लेकिन नीक करैत छी गरम पानिके रूटीन बनेने छी बढ़िआँ कने छी
हँ ई सभ दिनके पीबै छी हम दुनू प्राणी भोरे-भोर नय नय बिना नेबूए के
तऽ बहुत नीक और नीक होयत
नय सीधा गरम पानि कऽ लेलहुँ आ पी लेलहुँ दुनू आदमी ओहो पी लेलथि, हमहुँ पी लेलहुँ गरम पाइन
नेबो जे देबै ने तऽ भूख लगै छै हमहूँ आब पीबै छी रेगुलर हँ नेबो दऽ कऽ
नय हम एनाहिए हमसभ केलहुँ गरम अपन पी लेलु ओहो पी लेलथि, हमहूँ पी लेलहुँ
हँ भइर दिन मोन एकदम अथी रहत पेट क्लियर भऽ जायत मोन फ्रेश रहै छै हँ
आर आरके तकर बाद अपन चाय बनेलहुँ तऽ कका अपन चाय पी कऽ चलि गेलेथ तकर बाद हम अपन एम्हरके नाास् ता-पानी सब, सबटा बनेलहुॅं बौआ सब के उठेलहुॅं, बौआ सब सब के नहेलह, धोलहुं सबके स्कूल लऽ के गेलहुं तकर बाद फेर जे एलहुं घर प आब तऽ बौआ के नओ बजेके इसकुल भऽ गेलै तऽ अपनो नहा धो कऽ पूजा पाठ कऽ लै छी
हँ नीक रहैत छै ने तऽ हर बर मे भोरका इस्कुल मे बड अथी भऽ जाइत छै
हा, अ तखन जे ओता से आबे छी तऽ एक ए तऽ ई रहैया जे भानस करऽ के रहैया आ नहि त बिना नेह हँ
सब जे भोर केऽ रहत तऽ अहाँकेँ नीद नहि टूटत। वएह जे नवबजिया भऽयत तऽ भोरे नींद टुटि जायत
भोरे नींद टूटि जायत, हँ
ई चीज जे हमरो हिनका जे सभ दिन लंच दय के रहै छले तऽ मोन नहि होइ छले उठे के। रवि दिन के चारिे बजे से जागल रहै छलियै
भइए जाइ छै, भइए जाइ छै। अहाँके अथी कऽ लेब किरन ते कहे छै रवि दिन के बूढ़ी माय चलि जाय छिये। बाँकी दिन तऽ नहि होया गेल बच्चा सब के लऽ कऽ
अच्छा हुनकर रेब दिन प्रसिद्ध छनि से
नहि, अहिना अपन एक दिनके हमरा छुट्टी रहैए तऽ चलि जाइ छी जते दिन बच्चा सभके नाम नहि लिखेने छलहुँ हेँ तते दिन सभदिन चलि जाइत छलहुँ ह आ जहियासँ नाम लिखेलहुँ हेँ तहियासँ तऽ अनदिना नहि होइए गेल तऽ अपन रवि दिनके चलि जाइ छी भगवतियो बुझै छथिन ने जे ओझराल छै
हँ ये, कहियो जहिया हुनकर लीला रहतनि बजबे के तहिया अहाँ पहुँचबै अपना मने नीक कीओ कतहु जाइ छै
नय, आ से सोचबै जे आइ इस्कुल-तिस्कुल नहि यए आइ कनि काल सुति रहैत छी चेनसँ से आर भोरे नींद खुजि जायत। हम कहबे जाउ बुढ़िया माता आय अहा के बजबो के हमरा सबेरे ताहि दुआरे नींद खोलि देलहुं
एहि बीच मे हमहुँ गेल रही राज, राजराजेश्वरी
अच्छा, अच्छा। तऽ अपन भोरे-भोर अपन उठ के नहा धो ले छ छि। अपन काज-ताज कऽ के चलि जाइ छी। दुनू बच्चा के लऽ कऽ कका अपन चलि जाय छथि, काज पर
आ हम अपन दुनू बच्चा के लऽ कऽ चलि जाइ छी भगवतीके पूजो कऽ लेलहुँ दर्शन कऽ लेलहुँ अपन चलि एलहुँ घर।
ये आय द राजा्श्री मे देखलहुँ ततेक नीक दर्शन भेल।
हँ बिना अथीके भीड़ भड़क्कामे अहाँके बड्ड दर्शन बड्ड नीकसँ हैत।
आ तऽ ओहिमे आरती जे सुंन्दर होइया काकी कोनदन आरती कहलकै से बड्ड सुन्दर आरती होइ छै।
देखि।
ह हम सब रहौ ओतै गेल रही माँ के मैरेज डेओ रहनि। एमहर हमर साउसो ससुरके मैरेज डे ओही दिन रहै छनि।
अच्छा
त सभगोटे गेल रहियै इहोह रहथिन आयल।
हँ
सभ गेल रही तऽ आरतीके देखलाके बादमे एयलहुँ से प्रसाद सभ सभटा ततेक नीक तऽ हमरा तऽ ओते काल ठाढ़े नहि भेल होइत रहैया एखन ते म अपन बैसि रहलहुँं तऽ आरती भऽ गेले तकर बाद जाके एलहुँ।
अच्छा
प्रसाद प्रसाद लऽ के न नौ दस एगारह बाजि गेल राति के तहन इहो सब घऽर जाबै जाय गेल आ हमहहुँ सब अपन सासुर मे उतरि गेलहुँ।
देखीयौ हँ बौआ स के देखलियैन अहाँ के नहि देखलहु फोटो मे
नहि तऽ हम नहि लगेने रहियै।
अच्छा अच्छा
हँ हम बेसी फोटोसभ नहि लगबैत छै ततेक लोकसभ गौर करऽ लगैत छै जे बाप रे देखलक आ तकर बाद से देखियौ नऽ
देखयू।
फोटोओ मे गौर हुअऽ लगे छै हम फोटो लोक लगबे छैक हम तऽ कहियो के फोटो लगा दै छीय।
हँ
एहन थोड़े छै सभदिने फोटो खीचू। कतहु गेलहुँ घुमय लए तऽ लगा दियौ। आ नहि तहन हमरा सबसे बेसी देखैत हाऽब दिल्ली वला फोटो सब हम लगबैत रहै छीयै।
हँ छैहे की।
हँ
आर सब कहू भऽ।